हेलो हँं सखी बस सब ठीक ठाक छियै अहाँ अपन कहू आइ कॉल केलियै या कोनो विशेष
हँ विशेष रहै एहिसँ अहाँके कॉल केले छियै जे अहाँ हमरा आरके घरमे ने तनिका फि फ्रिजवा मे मक्खन ढेरे रखा गेल छै धरा गेल छै छालियार मलाई हँ मलाइ रखले छियै तो आर मे तनिका दही तो डाल देले छियै तब एक डेढ़ महीना भऽ गेल रखल रखल तऽ ढेरे मनी भऽ गेल तऽ ओ आरके अब हम सोचै छियै कि घी निकाल देब तो आके कैसे केना केना करे घी निकालब सखी
आ किछु नहि फ्रिजमे राखनेे छियै ने अहाँके जब मथे हँ जब अहाँके मथे के हेतै ठीक है ओकरा से पहिले अहाँ ने आधा घंटा पहिरे निकाल के रखबै ठीक छै किया किना जादर भए जाइ छै ने तऽ ओ ठीक छै मथाइ नहि छै फेटत फेटत फेटत फेटत अहाँ के हाथ मे दर्द भऽ जायत लेकिन ओ घी नहि निकलत मक्खन आ पानी अलग अलग नहि होयत छै बुझलियै सँ तऽ आधा घंटा पहिले या दस मिनट पहिरे अहाँ निकाल के रख लिय आ फिर किछ जे काज भेटै से कर लियौ आ तखन ओकरा कोनो पैघ बर्तन मे लऽ कऽ
हेलो हँ
बुझलियै
ठीक सँ
घोंटीसँ घोंट दियौ आ ओकरा फिर दुनू आ हँ हँ दु दु दुनू अलग अलग भए जेतै मखन आ पानि जे रहतै से दुनू अलग अलग भए जेतै फेर अहाँ ओकरा अलग कऽ लिअ कड़ाहीके चढ़ा दिअ निकाल दियौ ओकरामे कोनो बेसी प्रोसेस थोड़ी छै कनिक मेहनत छै आ जे फ्रिज मे राखल रहै छै ने हँ तऽ ओकरामे बड्ड जल्दी निकलै छै लेकिन बड्ड दिन बड़ी देर पहिले नहि निकालबै कहलिएने कि आधा घंटा नहि तऽ पन्द्रह सँ बीस मिनट में भे जेत भे जेत अहाँ ओ ओकरा मथै लअ स्टार्ट कअ देवै
अच्छा
हँ
छै तऽ हमे भी तनिका वही सोचले छियै त निकाल लेबै बाल बुतरु के खाय के हो जाइ छै तनिका दाल उल मे दे के चाहे भात उत पे ले के बाल बुतरु नीक से खा लै छै खाना
कहलो जाइ छै कि बढ़त बच्चा के रोज एक चम्मच कऽ घी ए खिलाबे के चाही ओकरा से न ओकर जे हड्डी रहे छै आ हार्मोन रहै छै से बैलेंस रहै छै संन्तुलित बनल रहै छै बुझलिये
हँ ई तऽ हमरा आरके मालूमे नहि छै
नहि नहि हमहुँ हमरा नहि मालूम छलैए देखियौ कहल जाइ छै कि जे रहै छै फोन ओ बड्ड सुन्दर रहै छै नै तऽ बड्ड खराव रहै छै अहाँक जाहिना ओकरा यूज करियौ बुझलियए तऽ हँ तऽ एकटा डा डॉक्टर छै वैद्द अ अ मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर छै बुझलियै ओकरे रील्स हम बड्ड देर देखै चियै तऽ ओ बतबै छै कि की की के बच्चा के खिलाय के चाही कोन उमीर के आदमी के की खायके चाही आ फिर ऐसा जानै छियै घर मे हॉर्लिक्सो बनाबे के एकटा विधि शेयर केयलै अछि कि ओकरामे हँ मखान आ बादाम आ फिर देखियौ खरबूजा के बिया मिशरी धागा वाला जे मिशरी रहे छै उ काजू किस मिस सब आ छोहारा सबटा मिला कअ ओकरा भूनियौ किसमिश आ छोहारा के छोड़ क सबके भून लियो आ फिर सब के महीन कऽ कऽ पीस लिअ बुझलियै आ जे अहाँके बच्चा सभके अगर कोनो दिक्कत नहि अछि कि अहाँ कनिक मुँहोमे गेल तऽ कोनो दिक्कत नहि छै तब त अहाँ नहि छाकियौ आ जे अगर ओकरा आ ओकरा कनि दिक्कत छै जे कि बहुत बच्चा के रहै छै नहि कछु नहि जायके चाही दूध पियए काल मे तब अहाँ करियौ की अ ओकरा छाँक लेबै आ पाउडर जकाँ भए जाइ छै तऽ अहाँ छांक कऽ आ अगर डब्बा मे रख दियौ आ देखियौ बच्चा सब कि कि होयछै कनी चाकलेट वाला पसंद आबै छै बुझलिय जार मे सेहो भेटै छै एकटा कोको पाउडर नामसँ एकटा पाडर आबै छै ठीक छै तऽ अहाँके अगर बुझल अछि तऽ अहाँ ओकरा डाल कहवै पाउडर मे मिला रख दिअ बुझलिए आ उ बच्चा के जे त ओकर हड्डी रहै छै मजबूत आ बुझलियै आ जे खरबूजा जे बीज रहै छै हँ खरबूजा के जे बीज रहै छै से जाने छियै ओ बच्चा में पोटशियम के कमी
बताउ तऽ इ तऽ हमरा अते मालूमे न छलै
तब हमसभ ओसभ बिया कऽ फेेक दै छियै एना आ जानै छियै बड महंगा भेटे छै
बताउ
आ उ सब खर आहां ओकरामे तनि तिसी आ हम सब कहे छी ओकरा चिकना बुझलिए कनि चिकनो धर देब कनि फेर तिलो धऽ दे तऽ आउ और पौष्टिक हो जाइ छै बुझलियए आ आ फ्लेवर लेल अगर अहाँके बच्चा के नहि पसन्द छै चॉकलेट वला तऽ ओकरा मे कनि धर दियअ केसर के धागा दऽ दिअ दस बारह गो आ कनिक इलायची पउडर द दिअ नहि तऽ वनीला वलाा जे आबै छै न वनीलो वाला आबै छै पाउडर हां ओकरा ध दिया आसक्रीम जका लागै खाायमे आ बड़ सुन्दर रहै छै
तऽ बालो बुतरो खूब नीक से खाय जाइथिन तऽ
आय जे हम सब औरत छियै हमसभके भी तऽ देखियौ हड्डी जे कमजोरे हो जाइ छै न
हां सही कहै छीए आहां
बाल बच्चा भेलाके बाद हम सभके शरीर मे बचबे की करै छै किछ नहि बुझलियै आ दिन रात हम सब कमरला का बैसल रहै छै कि कमर दर्द करै छै ई करै छै ओ करै छै आ उ पीलाासँ जे मखान रहै छै दूध आ मखान खाइ से न बहिन जानै छियै बालो नहि झड़ै छै
हँ
हँ
मखान तऽ हमरा अर बेटी खूब नीक से खााय छै
नैय तऽ देखियो नैय देखियो कीर अ खाय के सब चीज के एकता विधि होइ छै बुझलु तखन उ काज करै छै हँ तखन ओ काज करै छै नीक स देखियौ जे उ खाय छैय न तऽ की करिय कि रात मऽ जब दूध पियै छै न तऽ ओकरामे एक मुठ्ठी मखान अहाँ फुलै लागी द दिअ बुझलियै आ दूध मे आ ओकरा दस मिनट पहिले फुले दिऔ आ फेर दूध सङ्गे ओकरा कहियौ कि उ दूध पी कऽ आ उ मखान खा कऽ बस ओ खा लेत न उ तऽ ओकर जे केस छै से खूब मजबूत रहत आ ओकरे नहि बहिन हमसभके भी हम तऽ खाय छि बीच मे खेले रहौं हँ आ फेर देखियौ न फिर हम मटिया देलियै जब बुझै नहि छियै हमसभके आदत की छै दस दिन केलहुँं आ फिर म एक दिन जे छूटल तऽ फिर छुटिए जाइ
छुटिए जाइ छै हां ई हां नीक कहै छी जेना पर परिवार बाल बच्चा में आदमी भुला जाय
नैय सखी ई ई नैय सखी ई नैय कहू कह कहि सकै छी कि हमसभ कोढ़िया छियै अपना लेल
स ने चाहे बुतरू चाहे मा मालिक चाहे बुतरू चाहे सास ससुर के हँ जरूरत पड़े छै तऽ एक तब एक गोड़ पे खड़ा रहे छियै हमरा आर
तब तऽ हमसभ अपना लेल ने कोढ़नी रहै छियै दोसर के लेल हमसब सब कर दै छियै
न बहिन लगै छै ने कि तनिका हम हमनी आरो के कोनो कोई देव तनिका निकाल उकाल के थरिया में चाहे प्लेट में
ओ भेतै भेतै अहाँके नहि नहि भए जेतै ओहो जब बेटी अहाँ टैग भेतेय न तहन किछ ने किछ त जरुरे से पीठ पर सहायक भेतै एना थोड़ी होइ छै हँ तऽ मतलब आइ अहाँके आज घी निकाले के
हँ आज सोचले छियै कि घी आज निकाल लेब साँझ ले ने तऽ खराब हो जाय फिर दू चार आठ दिन खातिर चल जायब हम अपन ससुरार वहाँ बि ये छै तऽ फिर ओने से लौटब तऽ तक तऽ ढेर दिन फ्रिज बन्द हो जाय से खराब हो जेत ने ई चलते सोचले छियै लागै छै तऽ सोचलियै छियै कि आज़ संझीयार बेला निकाल लेब सबके आ जरा उरा के घी निकालके ध देब
हँ हँ त बस फ्रिज से जे निकालबे ने तो बस आधा घंटा पहिले अहाँ निकाल क रख दे
बुझलियै तऽ पाँचो मिनट नहि लागे छै तुरन्ते मे मथा जाइ छै आ मखन आ पेन दुनू अलग अलग हो जाइ छै
अच्छा अच्छा हम आज बना के कोशिश करब ठीक से बन जाय त
नहि ओकरा में किछु नहि छै बुझलियै ओकरा में किछु नहि छै अहाँ करियौ ने फिर कहबै तऽ कतेक आसान छै फेर पता चलल कि अहाँसभ मोहल्ला सभके भी घी निकालै छियै
एतना एक्सपर्ट हो जायब हँ
हँ हँ बत की कहलियै कि अहाँ ज्यादा देर नहि निकाल के राखब बाहर में आ नै तऽ ओहे फिर मलाइ मथाइ छै महे पड़ै छै अच्छा सँ
ह अच्छा कि मखन अलग हो जाए
हँ हँ हँ
हँ नास्ता पानी त भय गेल अहाँ लगै छियै कि एखन नास्ता कर रहल छियै न
हँ आज कनिक लेट भए गेलै कनिक घर में सब सामान छलय इमहर उमहर होइल तऽ कनि हँ ओजवारे लगेलीय ने तऽ ओही लेट भए गेलै तऽ हम सोचलियै चलू आब कनि करियए लै छी पूरा काज आ तखन हम नहा कऽ आ पूजा कऽ के अभी बैसल छीय
बड देर भऽ गेल सखी एक बज गेल अह
अ की करब जानबे करै छी हम सभके तऽ जीवने ओहने छै तऽ वही सूजी के छिलका बनेले छ छियै अ बदाम के चटनी आ वही नेनुआ के तरकारी
सब्जी तरकारी आ खूब नीक लगै छै छै सुजीर के छिलका
हँ हँ मोट मोट सन बना दै छियै न हू
खाहूमे नीक लगै छै ने चलू सखी तऽ फिर हम हँ घी निकाल लेब फिर हम अहाँके बता केना घी निकलल छै
ठीक ठीक ठीक सखी